बोली अहाँके की हाल छी नमस्कार
हमर हाल चाल सब नीक बात छै सब ठीक बात छै आओर बताय छै घर परिवार के सब तबियत कैसेन बात छै मायया बाबू भाय बहन सबके तबियत नीक बात छै
हँ हमर घर पे घर परिवार मामीजी म्मी पिताजी दादाजी दादीजी नाना नानी मामा मामी सभके तबियत नीक छै अहाँके तबियत तऽ नीक छै अहाँके खाना भऽ गेल आ की की खैली हे खायमे
आ ह तबियत सब नीक बात छै बाबूजी मााय जी छोट बहन भाय मामा मामी चाचा चाची सब के तबियत नीक बात छै उह खाना त अभी खइनी छै एक घंटा के फले खाना खल छ ये खाना ख सब परिवार लोग खाना खा लेले छै रोटी खैले छै दाल खुले छै थोड़ा चावल खले छै सब्जी खोले छै चटनी सलाद खैले छै पापड़ तिलौरीी खैलै छ सभ कोना खैलाके बाद छै त आइसक्रीम खैलै छियै आओर लसी सभ प लैत छै सभ नीक बात छै आओर बताय छै
कहलो हमरो पियाबै छी अहाँ
जरूर काह न लस्सी हम जरूर पियै छी रु तऽ हमर क कुछी खियाइ छी अकेले अकेले दोस्तो सब रोज के वपसी मे रउआ खााय छै अभी तक रउआ न पूछै छै
अहाके समय रहै छै अहाँके हम ले जाइयो न सकैत छी अहाँके हम पूछबो करै तऽ अहाँके की करब हम बोलम कि चलबो करल तऽ अहाँ थोड़े चलि सकैत छी
क हो गेल छै रउआ कबो कीन के लााय छै कीन के कना रउआ देबै छै न देबै छै
तऽ अब वहा पे हम कीन के ले आबै छीियैा का होइ छै कि हम हम सोचले रही कि यहाँ से ओ दिन मिल के जाइ छी लेकिन की होइ छै जानै छी हम सोचली कि एगो काम आ गेल छै तऽ उह मन ्राय माय चल गेल छी रहली एहि कारण तनी दिक्कत होइ छै
तऽ मरीन ड्राइव कैसल उ लगै छै नीक लगै छै सुन्दर लगै छै
निकै छै ओहिमे जे नदिये मे पास उग गेल छै देखलियै छिय अहाँ
ह बात त सब नीक कहै छै बारिश नहि होय के कारण छै बो इंग औरभी काफी अब बन्द रहय छै ओ ओ रौआ दिन गइ छै तऽ बोटिंग ओ सब चालू रहय छै
न ओना ओ अब कमे चलै छै हमेशा ओसभ थोड़े चलै छै जब नया नया रहै छै तब चलै छै नया नया रहैमे रोज रोज आदमी थोड़े घूमै छै भोज छै
आरो बात त नीक कहै छै काफी गर्मी भी रहै छै धूप मे कोन उतना घूमैय छै ठंडा मौसम रहै छै तऽ लोग जाइ छै आज तऽ काफी ठंडाए मौसम रहै छै तऽ आज तऽ हम ओहिमे मरिनड्राइव मे गै छै काफी देखै छै बोर्ड सभ मे काफी लोग रहै छै भरल रहए छै काफी भीड़ रहए छै आओर बताइ छै रौआ कभी बोड पे घुमलेबााय छै के नए
हम पूछै छी अहाँसे की अहाँ मतलब उजब से लागे छै अहाँ के कबो घुमलै अहाँके कबो घुमले छीय ओ बोट पे
न हम तो अभी तक ई इहा यहाँ पे मरीन ड्राइव पे ना घूमय छै हम तऽ एगो ओ दिन बंद रहए छै ने दुकान तऽ सब लोग गय छै उदयपुर नारायण घूमय छै ने तऽ ओना बहुत जंगलोमे घूमय छै फेर पद देखय छै काफी बुधपुर के जंगल बड़' रहय छै तीन चार किलो के स्क्वायर के किलोमीटर के स्क्वायर मे फलय रहय छै काफी सुन्दर नजारा रहय छै बहुत घूमय के अच्छा अच्छा चीज रहय छै हिरण देखय छै ओ शेर बाघ देखय छै तऽ ओहिमे बहुत बड़ा नदी रहै छै नु ओहिमे बोड करय छै दू सए रुपया लै छै काफी महग रहय छै तोहि मे गइ छै ई बला तो हमर महा घरबला मरीन ड्राइव पे बह गइ छै त रौआ कभी मरीन ड्राइव के शैर करय छै के नहि
हुं हम तऽ देखले हे बांयामे त' लोग घुमय छै छी न लेकिन दिक्कत ई छै कि उ बड़ा महग छै मतलब कि तइको माँजा लग घूमे छी तऽ अहाँ के लाग जाय छय आराम से सए रुपआ आराम से आ तनि बनियका पे घूमे छी तऽ अहाँके आराम से लग जाय छै तीन सए रुपआ तऽ इतना महंग मे समझय छी तीन सए रुपया तीन सौ रुपया कितना बड़ एमाउ बर मात्रा छै एहि ल हम ना घुमय छै
बात त' रौआ नीक कहय छै कहाँ एक घंटा घुमाय आ लग डे घंटा घुमाय छै आ तीन सौ रुपया ले लै छै का पागे धोतीयेमे त' घुमय छै मजा तऽ कितना होय छलै पैसो बर्बाद होइ छै ने
हँ सहि कहय छी लेकिन आधो घंटा न घुमाय छै एकदम कम देर घुमाय छै बड़ा कम देर
अ' बहुत घट' बै छै हं बताय छै दशहारामे रहल कहां होय छै या अछि दशहारामे रहब घुमय छै क अपने गाममे दशहाराामे रहय छै
न हम दशहारामे उहें आय छीयै हमरा यहां लागय छै दशहारा लेकिन मजा न आबे छै आ अपन शहर के तऽ बाते कुछ अलग होकय छै
हँ तरब तीन चार दिन के छुट्टी से आबय छै हम तऽ हर रोज सात बजे से दशहरामे सतवीं अठवीं नओवीं दसवीं सात बजे से ले के दस बजे तऽ रोज घुमय छै तऽ ओहि हो आ रौआ भी आय छै य सुले मारी छै य नानी घर रहय छै रहत रहय छै पहले त' ओहि दशहारामे रौआ आय छै अब रौआ दू तीन घर त त'सारामे रोज घुमा दै छै चारि दिन तऽ आर रौआ रोज दादी ग चलि जाइ छै मजो भइ छै
हं हं हम तऽ इहों पे रहै छियै तऽ रोज आबय छै दशहरामे हमरा कोनो दिक्कत नहि भेल छै रोज घूमय छी
तऽ अकेले आइ छै कि दोस्ते आइ छै
न तऽ कबो कबो अकेलो आय छी कभो कार दोस्तो सब केबै छै अकेले आबे के मन न करै छी समझ छी
ह बर तऽ बात नीक कहै छै मेला के सबय घूमे के जगह पे अकेले जाय के बोर हो जाइ छै मनो न करे छै अकेले जाय मे हमे तऽ अकेले नहि जाइ छ दोस्तो के साथ जाइ छी हम तो साइड होै छै ने ओ ओकरा आगे एगो जगह बटे की बढ़िया पंडाल बनाय छै बहुत ब पंडाल बनाय छै तो वह पहिले मन रहे छै जाय क घूमेर ओ से भेंट करे छै तऽ वह न गप पायल छै तऽ बार जरुर ओ जाइ छै तर गाँवमे जरुर भेंट करे आइ छै।
हँ ठीक बा हम जरूर आइ छी अहाँ ज जब भी हम आइ छी तऽ अहाँकेँ तऽ बताइए देबै छी ओहिमे जयबे करै छी अ
हँ बात कह छैय। सोचल मानै छै तऽ सारामे तोर कपड़ा किनै छैय तर ओइ छै त सपिंग दसारामें आम छैय सपिंग करे।
हँ आइ छी हम अहाँके बता देबै छी तऽ
त ओने जाादे जाादे जगह दशहहारा ना होय छैय गाँवमे।
होइ छैय तऽ हो रहा है हमरा एके जगह तऽ होइ छैय मन्दिर तर।
नहि तऽ हमर जगह छैका होइ छै द दस दूर पे मान छैय कि कते ने आधा के किलोमीटर से कम के दूरी पे हर जगह मूर्ति रखा छैय बहुत ज लगीच लगीच पे पूजा होइ छैय। मानै छैय कि हमर जगह तऽ मानै छै पूरा पूेरे शहरे जग मंगाई छैय दशहरा मे हर जगह लाइटिंग से ले के पंडाल से ले के हर जगह रहै छैय रात भर लोग चलै छैय आ मेलामें काफी सो न्दर लगै छैय काफी भ भव्य मेला लगै छैय यह तऽ सारामे सतमी अठमी नओमी दशमी पूरा शहर जाक गााय छै कहू नहि बचै छैय यहाँ पूजा नहि होइ छैय हर चप्पा चप्पा गली र रोड पे य पूजा होइ छैय तऽ क आके घूमे छैय कि नहि कबो
न घूमै त छी एनेके जे छतौनीमे लागै छैय कितना नीक लागै छैय कितना सुन्दर लागै छैय फेनु बलुआमे लागै छैय फेनु कचहरीमे तऽ मन्दिरे बनै छैय।
आओर ओ तऽ बात सब नीक होय छैय सब जगह जगह बहुत बड़ बड़ मूर्ति बनै छैय बहुत पंडाल लगै छैय आ काफी भीड़ रहै छैय ओ ओ समय त सारा के समय टेम्पू ना चलै छैय। लोग पैदले ही मेला घूमै छैय हर रोड हर गली बहुत भीड़ रहे छैय ओय से टेम्पू सब मना कर देै छैय टेम्पूलो नहि चलै छैय भीड़ के कारण टेम्पू सब बंद कर छैय। बस जाइ छैय कि मोटरसइकिल से र छैय।
हम तऽ बस से आबै छी नहि ओ दिन तऽ हम टेम्पू से अबै
आ त रउआ साईड रोड अब त देखाय छैय जहाँ पूजा होइ छैय ने उहा बहुत बारका हाईवे बनै छैय तब दिक्कत न होइ छैय हाइवे बन जाइ छैय ने तऽ जाम के दिक्कत न होइ छैय त रउआ अय बार दशहरामें आय छैय न तऽ रोड बन के तैयार हो जाइ छैय तऽ दिक्कत ए बार नहि होइ छैय त बढ़िया सम के घुमय छैय त रउआ झूलूआ पर डर नहि लगै छैय।
रउआ झूलुआ पर डर लगै छैय कि नहि लगै छैय।
न हमरा तऽ
ठीक बात तऽ फिर रउआ से काल काल बात करै छी
ठीक छैय